हेलो।
हो।
हँ, कि हाल बहिना?
हँ, हेलो।
हँ, जाइय अवाज?
हँ, हँ, आबैया।
कहियौ कि हाल, हमर तऽ ठीक ठाक यऽ अहाँ सुनब
हँ, हमरो ठीके ठाक आइ तऽ खूब पाइन पड़ल ह इम्हर गमदी सँ हँ बड़ वर्षा भेललै खूब बिहारो खूब हँ, एहि बेर भैय जात खूब बिहारो खूब पहिनो
अच्छा, तऽ आम सभ तऽ सभटा झड़ि गेल हैत।
हँ, ओनाहियो आब खतमे होयवला छै मने गाछ वाला आम सभ बहुत दिनसँ, दू महना खोलिकै गाछ वला आम अइ आब।
अच्छा, मतलब अहाँ सभ तोड़ि तोड़ि लेलियै
नहि टूटे नहि छै, हमरा सभके ने जेना गली मे छै गाछ दरवजा पर गाछ छै, तऽ टूटै नै छै।
आब तऽ अच्छा तऽ बढ़िए ये आब कलखुना तब खेती मे आब रोप अपनो के चर्चा भइए जायत सभ जैन हरबा सभ हँ आब जन हरवा के आब जलखै बनबेके अपन लागल रहू
हँ, लागल रहु आ जनो रोज हँ, आ ओकरो सभके एकटा आब कमाई के भ गेले जे कमसे कम रोपनी डोभनी हेतै, हँ।
तहन ने रोपनी डोभनी हेतै, तखन ने लोक भारी साल फेर खेतै
हँ, छै हे कि ओह पर नहि छै।
घरमे तऽ होइतो नहि यै ने धानपान
नहि नहिये होया एयो बेर तऽ मानि लिअ रबी वाला फसल नहिय भेले
नहि भेलै हँ नहि नहि केनाहितो धानके रूप जनाहिते खेतमे पाइन लागल तऽ सभके कहियौन जे सभसँ पहिले खेत पर ध्यान
हँ, हँ खेती य सभसँ बड़का छै उह
सभ के तऽ किसान छिय तऽ हँ अपने सभ किसान छीय तऽ अपना सभ के सभसँ बड़का तऽ खेती पर आहार एने ये
छैहे ने सभटा बिया सभ जेना लागे छले खेत मे जेना जड़ गेले बिआ सभ तऽ नहि हैं आ। पियर भव गेले हम ते देखे छलियिया की अथि सभ काट काटके माल जाल के
देखियौ कि कर्थिन बुझै जाइत हथिन जे किछु उपकार भऽ मही से सभ खा ले ह
हँ से सभ ले जाय छलखिन हे से देखे छलिय ह अबे छलखिन मने महिला सभ। सभ ढेर महिलास सभ एलिय काटि काटि कऽ लऽ गेली अपन अपन माल जाल लऽ हँ।
खेतमे ज सुखा जेतै तै सँ बढ़िया माले जाल के पेट मे चलि जतै
आ एखन आ एखन बड प्रसन्नता छै, सभके एकदम किसान सभके तऽ ताहिमे सभसँ बेसी सभ चीज मे जेना लागे छै जान आबि गेले या
जयन आबि गेलिय ह, सभकिछु सभकिछु लेकिन एखुनका बहिना एखुनका तऽ ई। पानो अहाँ पर घुमसँ बड कऽ दैया
हँ एकदम बापड़े जतबा काल पइन पड़ले तब ओतबा ल बड्ड नीक लगै छलैए खूब हवो छलै पइनो छलै पइन खतम भेलै आ जेना लागय छय फेर उमस आइब गेल य तहिना बड गर्मी
सप्पा सीना छुटत एक दीस स चिप चिप
हँ एकदम विचित्र लगैत रहै छै आ गाम घरमे तऽ कतहु कतहु पइन
अखन चूल्हा लग जायके मोन नय करत
नय आ तयमें रोटी बनबैके एको रति नय
बनैब रोटी लेकिन तामसो तेनाहिते उठै छै
हँ आ यै बना ई जे छै जकरा कम लोक छै दूयए तीन आदमी रहल दू तीन गोटे रहल तऽ ओकरा तऽ नय ते छै आ जेकरा दस आदमीे के परिवार छै ओकरा तऽ ओते एक अढ़िया आटा लऽ केऽ बैसतै एक अढ़िया आ टा ल क बैसतै तखने ने बन्द
बहिना हम तऽ कहै छी हम तऽ तीनए चारि गोटा छी तइयो हम दसटा रोटी बनबै छी आइ कालमे धिया पुता अगर माँ माँ करऽ लागय य तऽ हमरा होइया बेलेने स सबके थुइड़ दियै
हाथ मे रहै उएह लऽ कऽ दिय एकदम तर तरा दियइ
काल मे भात तात बनबै छ तऽ कनि ओम्रोमहोऽ क लय छै लेकिन रोट
हँ रहैए पड़ै छै न अ ओ देखैत रहू तइमे अइ गर्मीमे पसीना एकदम पोछैत रहू आ तखन ओकरा बनबैत रहू
सा नइ ने होइत रहे छै जे चूल्हा लग से उठब
नाय नई होइत रहै छै आ तहिमे जेतय ठाढ़े ठाढ़ेवला छै जे ठाढ़े ठाढ़े बनाउ ततऽ तऽ आरो हमसभ तऽ ओ नीचाँ क ल छियनि चूलहा के
बड नीक करैत छीयै बड नीक करैत छीयै लेकिन बहि तऽ बहिना सबसँ बड़का छै गैस भले सुविधा दय छय लेकिन जे आहा के मइतक चुल्हा पर का स्वाद खाना के ओ स्वाद ह अ खाना मे भानस मे
हँ से छै आ लेकिन बड्ड महग भऽ गेलैए आब जारनि काठी
बड्ड महग भऽ गेलै लेकिन हमरा पूछैत छी तऽ हम बड हम ओकरा बड्ड अथी करैत छी बुझलियौ होइया जे कहिया चूल्हा छै कि फेर करिया ओ अंगना गोबर सब जे नीपनाइ पोतना ओ सब हमरा बड नीक लाग प आब देखे छियै गाँव घर के ल लोक प्लास्टर कऽ ले छै अङंगना के आ हमरा सच्चाइ पूछै छी बहिना सचे सचे पूछे छी तऽ हमरा बड नीक लागैया हम भले बाहर मे लेकिन हमरा अखनो गां घर में जे केओ कहत ले अंगगना घर कनि गोबर
हँ नीक लगैत रहै छै हँ बड नीक लगैत रहै छै ओहो सब आ ई पोछा पोछ
करैत रहै छै हाथ से जे पाइन स मारैत रहियौ तऽ आवाज के कते सुन्दर अबैत रहे छै गोबरा पानि के हमरा बड नीक लगेया
नीक लैत छैहि पर चलैोमे नीक लैत छै एकदम पवित्र जेना भगवानक पूजे भेल तऽ गोबरसँ नीप दियौ तऽ अपना सबके कहै छै जे गोबर सब जतय गोबर सब न निप दियौ ओ पूता पवित्रे पवित्र हो जाइ छै
अथी छै मइटक अथि बजरंग वाली बना दिया मइट अथी के ईंटा के बजरंग वाली बना दिया आ जे मइटक बजरंग वाली छलखिन हेँ तुलसी चोड़ा आ हुनका चिकनी माटिसँ लोक भोरकेप नीपै छै तऽ कते नीक लगै छै उठैत देरी नजर चलि गेल अङ्गनामे
आ अपना सभके जे पहिने मिथिलाञचलमे सभसँ पहिने उठैया जे लोक तऽ पहिने ओएह करैय कहै छै लोक सराय बाटी मजि लि तुलसी चिनबार कऽ लिया नहि होइ छै अपना सबके भोरका
उठैत उठैत देरी तऽ पहिले अङंगना घर मे बाढ़ेन लगा लियै आ ओहिके बाद तुलसी चौरा अर्धा सराय ई सब कऽ लियअ आ नहा कऽ तहन भानस भात करू
बैएस घर अना पुरुख
हँ नहि चलक चाही तैं बहिने आब अहाँके ईसभ देखै छियै लोक भोर क पीढ़िया मजै छलैया ओल कड़ी के जे होइया आगन ओकरा लोक झुटका लऽ ल मौजैत रहे छले
स‌एह ने आब किछु ने गेलै आब आब ओ सब धीरे धीरे छै अखनो तैयो किछो किछो गाममे छै बहुत कम लेकिन न तऽ नहिये जेतै आब सबटा धीरे धीरे सब खतम भऽ गेलै
सभटा खतम भऽ गेल लेकिन बहिना ईसभ अयबाक चाही ई ई सब रीति रिवाज फेरसँ अयबाक चाही आ एकटा नहि देखै छलै बहिना गाँव घरमे बूढ़ सुढ़ रहै छलखिन हैं पाकल पाकल उजरे उजरे केश रहै छलनि हें दाइ दाइ आ बाबी लगैत रहै छल
करो केश उजरा ओहो लोक कारी आब कऽ लै छै
आब तऽ दोसर बूढ़े नै देखबनि आ बूढ़ देखबनि तऽ कोनो बूढ़ के उज्जर केस नै देखबैन आब के नब की आ के बुढ़िया
हँ ने अहां केस उज्जर देख सके छिय ने आब ई देखबे जे केकरो दांत ह बूढ़ सूढ़ के जे दांत टूटि जाइ छलै त बुझा छलैँ ई बूढ़यै आब तऽ दाँतो देखबै सब टूटे छै फेर से करा लै छै लोक नबका दाँत के
कहलुं हैं आब लोक अपने सब कहै छियै लेकिन बहिना अख अखनो अहाँ गाँवमे एकटा काकी छथिन प्रचार काकी अखनो ओहि जोगरक हेथिन ओ बुढ़ देखला हेथिन
ह न लेकिन हुनको दाँत एकोटा नहि टूटलनि हैं सब टा दाँत छैन्हे हँ केश टा कनि देखै छियैन हं
हमरा लागैया बहिना जे हमर गाँव स लऽ क ई राजनगर के एरिया तक मे हमरा लगैया एकेटा ओ बूढ़ी छथिन
हँ जिनका आ छथिन आ ओ सभ ठामके रखैत छथिन खबैर सबठाम के खबर रखै छथिन सब पुतोहु सबके संठ केने रहै छथिन
ताहि ना कहलहुँ हैं बहिन के पुछने रहियैनि हुनका लए तऽ बहिन कहने रहथिन जे बड़ सुन्दर अखन चलै छथिन हुनका
हँ ठीक छथिन अखन
आगा मे जे कते चलि गेलखिन आ सब भक भ
हँ से सब स आ से जे कहि दियौन त हँ सब के आ तखन जे किछु अहाँ कहि दियौन तऽ बड्ड बड्ड तामस उठि जाइत छनि हू आब बड्ड तामस उठि जाइ छनि हँ एकटा बूढ़ तऽ छथिन हू हँ आब एकटा
ऐं ओ पहिलका जमाना के ओ केश उजरका हमरा सबके गाँवमे तऽ एहेन हमरा लागैया हमरा गाँव से ल क अहां के गाँव तक एकेटा वएह बुढ़िया छथिन
हँ हँ जिनका कि हुन हुनकेटा छनि ओहेन ओ नहि अथी कारी तारी करै छथिन हँ आ गीतो नादि यै पहिलका बला सब रंगके गीत अबै छनि बेटी बियाहमे समदाउन हैयत से मु अ मूड़न काल के अलगे गीत
आब देखै छियै ओ गीत नादि यै आब किछो नहि यै आब सबटा बनावटी गीत यै
हँ सभटा कहत की सब जे ऐ ओते गे तै केँ गला हमर सबके खराब आवाज खराब भऽ जायत ऐसे नीक खो खोलि देबै रेडियो खोलि देबै ई खोलि देबै ओ खोलि देबै ओहिसभ छै
देखियौ बौआ अथि बहिना कतौ केतबो किछु अंग्रेजी बाजा उपनयन मे मंगा लिया लेकिन जे चमरबा वाला ढोलक
सएह ने जे सो सभा सुन्दर ओ छै कतहुसँ नहि देत जे सभा सुंदर ओ सँ लगै छै अपना सबके की कहै छै जे उपनयन मे जे ओ ढ़ोलक पी ढ़ोल पिपही के आवाज जे जाइ छै तऽ स्वर्ग मे
कते नीक आ ई अंग्रेजी बाजा छोटका जाति सब पहिले बहिना मंगबै
सैह सैह नऽ आब आब की कहबै ओकरा सब कऽ आ की कहबै अपनासभ
आब अपना सबके देखे ने आब अपना सबके चलि गेल आ ओसभ अपना लेलक नहि तऽ अपना सब केँ ओहे चमरबा वालला ढोलक पिपही ओ बाजा केत
आब तऽ एहन भऽ गेलै मड़बा जे लोक बनबे छै मड़बो कऽ प्लास्टर कऽ दै छै कहू ओहिमे की ओहि ओ मड़बा रहै छलै माटिके तऽ बहिनसभ लड़ाइ झगड़ा करैत रहै छलै नै जे हम नीपब तऽ हम नीपब हमरा एते दआ आधा नीप कऽ छोड़ि देलक लेकिन
अखनो लोक की करै यऽ तऽ ओ मयटे पर वर सुन्दर करबा कऽ आ मिथिला पेंटिंग बनवा दै यऽ
तऽ नीक लगैत रहैत छै लेकिन आब धीरे धीरे ओहो उठल जाइत छै अपना सभमे सँ
तीलक लकड़ी सब कहाँ भेटै यऽ आब लोग पीलर सब द द कऽ ठाढ़
हँ हँ आब लोक ओनैह की आ कहत की जे मजगूत दुआरे दैय छियै जे बहुत दिन तक रहत तै तहि दुआरे आहिरे हूँ हँ ताहि दुआरे ओ करै छी लेकिन ओ धीरे धीरे आब सभटा उठल जाइ छै
नहि लेकिन बहिना यै ई देख यौ कोनो काज उदम करू सब महिना मे करू लेकिन एहि महिना मे नै करू एहि दुआरे एहि महिनामे लिआन हकार वाली सब परेशान भऽ जाइत हेथिन
कतबो अहाँ के घर दुआरि रहत ने लेकिन तैयो कमे पड़ि जायत
कममे पड़ि जायत बहिना अहीकेँ गाँवमे हमर बहिन छथिन इहै महिनामे कऽ लेलखिन उपनैन आ ओ की केलखिन आगा दिस सँ कऽ लेलखिन मड़बा आ बीच मे अंगना मे कऽ लेलखिन खेनाइ आ पाछा से जतेक रहैन ओकर सर कुटुम केँ आबय लऽ सउसै लगा लेलखिन पंडाल बहिना लोक लागे ओना ओना तऽ मरि जेतै आ सरो कुटुमब केँ अथी होइ छै नऽ गर्मी
हँ आ बड्ड लोक रहे आ ताहिमे तो सब के रहे नऽ उपनैन तीन टा चारि टा बरुआ रहै
तैय नऽ कहलहुँ बहिना लोक लागे ओनाइ छै नहि मरब दीस जा ताकैय य किया तऽ मरबो दिस लोक भरल एम्हर अगना मे भानस भात तऽ हलुवाई सब रहै आ ओम्हर सभटा केँ की करै जाय गैल खिन तऽ सबटा केँ पंडाल सँ घेर दैय जाय गेलखिन तऽ ओना ओना केँ बुझियौ नऽ जते पहुन पड़ख लागे जेना लागै ओनाई छै
आ घर दुआर केँ तऽ कमी नहि छनि मने ओना जे सभ आदमी रहथिन तऽ ताहि लऽ बड सैह तऽ कहलहुँ कत कतबो एहि महीना केँ नहि करतेते खराब भऽ जाइ छै एहि महिना केँ नहि नीक लगैत रहे छै बरसात मे
करी कोनो काज त ई मार्च आ अप्रील मे जे लास्ट मार्च आ शुरू अप्रील एहिमे मीठ मास रहै छै ई नहि गर्मी रहत
हँ हँ ओते नाए रहै छै आ नीक लगैत रहै छै ने आ अहाँके किछु जे उगरियो पुगरियो गेल ने तऽ ओ दूर नहि होयैत दुर नहि हैयत
आं हम कान पकड़ै छी ई जून महिना के जे हय ई जेठ महिना के काज नहि राखी हम हमर बहिन बहिन एहिठ नहि नहि बहिना नहि भेले नहि भेला एखन एखन कहाँ भेलै लेकिन हमहुँ देखियौ एत लिखल पर होया जे कोन दिन
हँ सैह छै हँ सैह छै हँ
तऽ अपना
हँ
सब दिन लास्ट मे बुझलियै कथी कहै छै फागुन अ चैत के बीच में
हमहूँ स हँ हमहूँ
नहि
हँ, आ नहि तऽ तैयो कने मने लगैत रहैत छै जे ठीक नहि कहाँ भेलैयऽ फरवरी में हम सोचै छियै जे फरवरी में नहि नहि केलहुँ हाँ एखन हाँ हाँ तऽ कम से कम बियाह नहि संगे भेल तऽ उपनेन करब बाल बच्चा के
हाँ हाँ वियाह में अहाँ सँ आगाँ हमही गेल रही
हाँ तहि दुआरें संघे संघे उपनयन तऽ कऽ लेब हाँ सेह छै ताहि दुआरे
भऽ गेलिय बेटी तऽ हमर भऽ गेल अहाँ के पन्द्रह साल के
हाँ सेह कहै छलथि हे जे कि अथी केलकै ए बे परीक्षा अच्छ
हँ हँ बोर्ड केते देलक एहि बेर आ बेटा हमर अखन तेरह साल के यै
अच्छ तहन तऽ हमर बौआ से एके सालके अहाँके बौआ पैघ छथि ने हँ हँ
किनका अहा बुआसँ
हँ एकहि साल के ओहो बारहम बारह साल हाँ हुम एके साल के पैघ
आब उपनैन नहि करबै तऽ कहिया करबै
हाँ छैहे की आब तऽ आब हेतै ने धीरे धीरे ह हाँ बुच्ची छोट ओ छः साल के
अहाँ के बुच्ची अच्छा अच्छा छः साल के बौआ अखन ने हाँ आ आगा अपन जे हेतै से देखल जेतै हु हु तऽ से सब बड़ बढ़िआँ अपन चलि रहल छै जीवन अपन लागत जे में छी ते में
हाँ एकदम नहि गेलहुँ हे गेल रहौ ओखने ओहि बीच में पप्पा के बर्खी छलनि हे फरवरी में जाइत तऽ साल में तऽ एक दू बेर चलिए जाइ छियै एक बेर बर्खी होई छैन पप्पा के ताही में हाँ आ एक बेर छठ में पाइन में ठाढ़ होइत छियै छैठो बड़का पाबयन छै ने नहि पोरके साल सँ होई छियै तऽ ओ हाँ हाँ तऽ पाँच साल ठाढ़ हयैत तऽ ओहि मे जाई छियै ओहो तऽ बड़का पाबनि छै अपन सभ के छै
भे बहिना ओ पाबनि तऽ और कए दिने तऽ ओहि मे अहूँ खरना तरना करैत हेब।
नहि हम अरबा अरबैन कऽ के करैत छी ह, ह, पाइन मे ठाढ़ ह, ह जाहि दिन हाँ जाहि दिन ठाढ़ भेलहुँ ओहिसँ एक दिन पहिने। से मे ओ। तऽ माछ मरुआ बाकी सभ चीज ओ नहियै माछ मरुआ बारल जाइ छै, नहाय खाय ओ सभटा नहि होइया। जेना छठि मे होई छै, से भेल आ जहिया खरना रहैत छै, ने तहिया भरि दिन सहलहुँ नहि खेलहुँ आ साँझ मे जखन खरना कऽ लैत छै। माँ माँ तऽ हैत। हाथ उठबै छै, ने तऽ जहन जहन माँ खरना कऽ लेल कऽ तकर बाद हम अनूने जा अनू ने कहै छीए अथि अरबा अरबै।
अरबन बड़ सुन्दर करै छी, बहिन अहाँ बड़ निक लेकिन ई छठि। अपना सभके ई पर कते बड़का होइया य कते बड़का ई थाक देखियौ ने। गुड़ आर आटाके कते निक ठकुआ बनैया उएह स्वाद केहन स्वाद रहैया ठकुआ।
सेहे ने ओ ठकुआ भुसबा केरा मने हेगे हमरा तऽ लागे या एक महीना पहिने से ओकर ओरियान पोरियान हुअ लगे छै।
हँ हँ बहिना ते ने कहलहुँ हे ई पाबनि तऽ अपना सभ सभसँ भारी पाबनि या बरका पाबनि सभसे बड़का पबनि अह त होइत रहत। तो सूत। डाला कोनिया ढाकी घैला।
री हँ सभटा हाथी कुरबार।
कुरबार कते कतेक होइ छै, बहिना यै। आ फेर ओ भोर हवामे चारि बजे उठू फेर सभटा घाट पर लऽ जाउ।
हँ, ओहिस तऽ पहिलेहो से जहिया खरना रहत ताहिया जाउ तऽ घाट छाप।
घाट छापू हँ, हँ, आ घाटे नीपल कते निक लगै छले सभ बहिना सभ एकठुमा अपने सभ भऽ जाय छलियै सभ संगे एते दूर हम निपबौ एतेक दूर हम निपब
कोई बाढ़न लेलक कोई गोबड़ लेल कऽ कोई डोल लेलकऽ कोई बाल्टी लेल कऽ आ तहन विदा फेर पोखरसँ पाइन पाइन अनि अनि कऽ।
हाँ, हाँ, हाँ, कते नीक लगे छले बहिना ये ओ सभ मने सच्चे मुछे छी त ओ, दिनसँ हैया फेरो आबि जइतै
हँ, तऽ छै हे आब तऽ भेटो भेनाइ छै सपने
आब अपना भेटो बने लेकिन कोनो बात नहि समय हेतै तऽ जरूरे फिलहाल।
जरूरे भेट हेते, हँ गप करिते छी भऽ गेलै बड़के होइ छै सभ। एकटा गप जतबा काल होइत रहै छै, तबा काल लोकके होइत रहै छै जे संघे छी। एक दोसरके हँ एक दोसरके संघे छी सएह होइत रहै छै।
तऽ लोक के सौभाग्य छै, जे कमतोमे। एखन कऽ युगमे एक दूसरा से सक्षी सामना सामनी फोने पर। उएह बहुत छै, कि नहि तऽ एक दूसरा कऽ देख
अहाँ आब लेकिन। हँ, लेकिन ई सभ के इएह मोन नहि रहे छै लोग एक दोसर से गप करे से छीह कटैत रहे छै। कटि जाइ छै, लोग जे हमरा नहि गप कर हमरा नहि गप करबाक अहि।
अपना गाँंव अपना समाज से जुटल रही भरले हम बाहर मे लेकिन अपना गाँव परिवारसँ जुटल रही हमरा लोक बड नीक लगैए ऐ भैना
छैहे की लोक लोक के ने लोक कहै छै कि जे लोक लग लक्ष्मी छै लोक लोक जेहन छै अपन तऽ लोकके रहिते छै सबचीज हरदम तऽ ककरा कम परेशानी रहैत छै सब अपन अपन परेशानीमे रहिते छै लेकिन गप कऽ लिअऽ ततबा काल ह जतबा काल गप करू ओतबा काल
हल्लुक लगैछै बहिना सब किछ होइ छै कि कोनो सबटा चिन्ता मुुक्त रह दिन दुनिया मे लागल रहू आ खाली बैसल रह ने तऽ शैतानिये दिमाग रहत
हँ सबटा खाली ओएह सब रहै छै आ कम छै बाल बच्चाके बड़ के सबके तऽ लोकके रहिते छै हरदम
तैं ने कहलहुँ हें ताहिसँ बढ़िया कनि गाँव घरसँ प परिवारसँ बात कऽ लेलहुॅँ तऽ कनि मन हल्का भ गेल कनि गाम घर के ख़बर वुझ गलौ बातचित बुझ गेलौ लेकिन बड्ड नीक लागैत छै बहिना लोक कहै छै लोक कहै छै ने हे एक एकेला पर रहितो एके भाय मे रहितों लेकिन हमरा बहिना बड़का परिवार बड्ड नीक लागैया बड्ड नीक बुझलियै बड नीक देखियौ कनि टोनो मन्ना भऽ गेल आ कनि बातो बात त भऽ गेल लेकिन ओहियो मे फेर मिलियो गेलहुँ
आ सेहो छै आ ई भेल जे असगरेमे जे मानि लिअ किछ भेबे कयल रोगे भेल बियदे भेल किछो भेल तऽ रहै छै चारि टा लोक तहने ने एक दोसरके लोक देखै छै कि किछो आ असगर मे तऽ अहाँके मानि लिअ किछु हेबो करत त असगरे की ककरो अहाँ कहबै फोन कऽ तकर बादे ने कोइ अहाँ लगमे आयत
है दिन भरि हम आपसमे लड़बो जे बहिना करब तऽ गाँव घरमे जल्दी किओ हिम्मतो तो तऽ नय न करत मुँह बाज जके केओ जल्दी अग अलगबो तऽ नहि करत परिवार चीज बहुत पैघ होइ छै बहिना लेकिन लेब लेकिन अखनका समय के बहिना कहाँ लोक तीन चारि परिवार मान करै छै यै अखनका तऽ ओ कहै छै एकेटा आ नहि साउस ससुर मान ंग करै छथिन ओ कहै छथिन एकेटा तऽ भाय अनाथ आश्रममे जाइ जो जकरा माय बाप नहि छौ तकरेसँ बियाह जा जो जेकरा साास ससुर नय चाही से उएह ओतइ जाइ जाइ जो
हँ आ ओकर कदर तऽ ओ बुझैत छै ने जे जकरा नइ छै से बुझै छै ओकर कमी जे की होइ छै से परिवार साउस ससुर की माय कि बाप भगवती ने करथुन जे ककरो एहन दिन अबै लेकिन जेकरा ओ चीज के कमी होइ छै ओ बुझै छै जे
हम वंचित हम वंचित छी ने हुनकर सबके आशीर्वाद
स‌एह न कहलहुँ हैं तऽ अहाँ बुझैत हेबै जे ओकर कमी
तै न हम बुझैत छियै न ओकर कमी की होइ छै आ हम ई बुझै छियै जे ई जे ई सोच राखै छथि जे हे बेटी के ओहन घर मे बियाह करब जे साउस ससु सुर नहि हेतनि तऽ चलि जायथ अनाथ आश्रम से लऽ लैथ बेटा लड़का आ बेटी के बियाह करा देत थुन तहन घर परिवार के
सभसँ सुन्दर उएह ने एते किया एतै हँ एते बड़का परिवार लए की
की की हँ जहन अहाँके बेटी ओहि जोगरक नै यै जे चैर गोटा के बीच मे रहि सकैया त अहाँ ओहि जोगरक बेटी के नहि दियौ ओहि परिवार मे जेहन बेटी यै तेहने परिवार मे दियौ
अहाँ बेटी के ओहन बना कऽ किया रखलियै जे पैघ परिवार मे जाय त चाईटा थारी पड़ि सकैया चाईर आदमीके खेनाइ नय बना सकैया तऽ एहन एहन सुकुमारि बनाकऽ घरमे किया रखने छियै
एहन सुकुमैर बनाकऽ रखथिन तऽ इएह हेतै न काल्हि के डेट अपना घरमे बैसेथिन
स आ बाल बच्चा तऽ सबके ने बाल बच्चा स के नहि प्रेम करैत छै के नहि दुलार करै छै लेकिन सब फेर समय समय पर ओकरा डट टबो करै छै समय समय पर ओकरा बुझेबो करै छै काजो सिखाबै छै अहाँके नै बेटी दुलारू हैत ओहो बड दुलारू हेतै
तेहिना आ हर छैेहे छैहे तेहिना सब जोगरक बनाबू बेटी टी के जे आबय वाला समय मे कोनो तरह के दिक्कत नै आइ देखलिया समय तऽ एहने बतेलका ऐ ई लॉकडाउन लागल छलै जे दू हजार मे तऽ ई लॉकडाउन लोक सके खेलकैया समये न जे अपन काज अपन परिचर्जा खुद कर केहन केहन पाइवला सभ देखलिय जे ओ अपने स बना बना कऽ खेलकए कोनो नौकर चाकर काज एलै देलकै केओ नौकर चाकर काज अइ कोरोना मे तऽ केहन केहन पैघ नौकरो सबसँ डराय लागल या से नै देखलियै
छैहे की
हँ तऽ इएहे हेतैन ताहि दुआरे अपन बाल अपन बच्चा चाहे पैग छी चाहे गरीब छी सब लुईरि सिख
स हँ सभटा हँ छैहे ने सभ समय समयपर पढ़बियै लेकिन आब से नै भऽ गेलै आब सभ खाली पढ़बै पर ध्यान दऽ देलकैया हमर बच्चा पढ़ लिख लेत भऽ गेलै
जय पढ़बऽ के पाछा देखियौ हम ई नै कहै छी पढ़बऽ के खिलाफ छी हम पढ़ाउ बच्चा के तै जे बच्चा अहाँके लिहाजो करत आ जे मायो बाप छै ततेक संस्कार बच्चा के दियौ आ पढ़ लिख क कहतै जे विदेश सेट भ जाउ त ओं माय बाप के कहीया बूझत कहियो ने बुझत हँ ओहि जो तहि ने आइ प आइ देखिय बहिना जतेक पहिल का लोक माय बाप के मान सम्मान दै छलखिन हेँ आबक लोक दै छथिन ओ मान सम्मान
नाय किछ नाय
आबक लोक कतिन पढ़ि लिख क इह कर ल एलहुँ है
हँ किछु नहि अह एक लोटा पानि भर क त ककरो कोई दै लए
कहिन बहिना पढ़ लिख के बैस गेलहु लेकिन खेत पथार आ कोदैर जे नै तमलौ त देहो तो ओहि जोगरक सुकुमारे रहि गेल
आ तै ने आब देखियौ ने आब अहाँ ई देखियौ न रंग बिरंगके रोग आबि गेलैए ककरो अहाँ देखबै जे ओक ओकरा हाड के बीमारी छै ओकरा चीनी के बीमारी छै ओकरा एकर बीमारी छै सबके बीमारीये नई मेहनत नय नय मेहनत आ मेहनत जे करबै ने आ अहाँ जे दस डेग चैल लेबै तऽ की कहत ऐं टेम्पू के भरे नहि छलनि त चल थिन नय आहिरे स्वस्थ होय लए लोक चलै छै आ कि नय छै भारा ताहि दुआरे
आ एतऽ बाहर सभमे की करैया जे गाँव घरमे उएह सिलोट लोढ़ी पर मसाला नहि पीसैया आ अते ओसभ जहन जिम करैया ओ औरत सब करै छथि या लड़का सब करे छथि त उएह कुद फेन लोहा लकड़ो जिम में उठबे छथि लेकिन ई बीस किलो पच्चीस किलो धानक बोरा आ गहुँमक एक बोरा ने उठैल हेतइन त कोन फायदा एहन देह के बना क
हँ सएह ने
एहन देह
ओइल्य छहिये ने आ ओसब केलासँ त होए छै ने दे देह में रोग भी
हँ आब ओहिना मेहनत केला सँ कखनो देह के घटै नय छै बल्कि देह मजबूते होइ छै निरोइगे रहै छै पहिले जेना आप क करो देखै छिये चाहे औरत छथि चाहे मर्द छै पहिले जेनाकि आब कियो खे काज राज करै छथि दूर आ बेर कोनो काज राज करै छथि बुझ दस टा ब्राह्मण भोजन करबै छथि आहे मे फक फक करल ला
सएह ने हमसब जे गाम मे रहै छलियै य त देखै छलियै हँ हमरा सबके काकी सब अहाँके बहिन सब बड छले ले मने जे गेना एना हमसब जाइ छलियइ त हुनकर घर बन छलनि पका वला घर त देखै छलिय काकी के पितियन हेती हमर काकी के देखे छलियन काँठ पर जिलेबी के काँट जे होइया ओहि पर ओ खेनाइ बनबे छलखिन आ कमटा परिवार त नहि छनि से तहु देख तनि हुनकर परिवार त पैघे छनि एँय पाँच भैया पाँच भैय के भैयारी छथिन पहिने ताबे बहुत नय छलखिन दियादनी दू दियादमी छलखिन आ सबटा काज करै छल
आ सभटा काज करैत मे देखियौ ने हुनका कोन भगवान द देल छी न हुनका सनके आदमीक के बहिना एते बड़का रोग भगवान के दे
सेह ने ह आ तहन आ हुनकर मुह सभ के हँसबिते रहै छलखिन है जे जे बेटी सब सासुर मे छै हमरा सभके की बीतल तखन त वएह छै जे ककरो कोइ बंइट नय लै छै रोग बियाइद बइंट नह लै छै पै हँ
इतना शरीर के
किछ नय होइत ते न छै
अबै छथिन तऽ जाइ आ तैयो पूरा तरहसँ ठीक नय भेलखिन हेँ आ कहियो लै छथिन न तऽ पीठ सबमे दर्द करऽ लागै छनि कतबो मना करै छियइ तऽ शरीर नइ ने मानल जाइ छै बहिना जे कऽ एल छै तकरा मानल नइ ने जाइ छै आ इहा मूड़न भेल रहनि हुनकर बड़का बौआ के तऽ अपनेसँ बड़का तीर नइ होइया ओ जे चूल्हा पारै छी माटि आर ईंटा के ओहि पर हमर बहिन जते ब्राह्मण भोजन खेलखिन हमर बहिन एकेेले सबटा पूरी छनेने गेलय आ
सएह ने ओ जे छथिन हुनकर दियअर छोटका हुनकर जे भेल हेन कोजगराक के ही भोज ते मे ओतेक लोक खेलकै सबटा गुलाब जामुन अपने बैस के छानलखिन अपने से बनेलखिन घर मे ओहोमे कम मेहनत छै गुलाब जामुनो बनबे मे कम मेहनत
ह
करय धरय मे आ आवेशो पाइ ओहिमे बड नीक छथिन हमरा सभके बड आवेश बड मानैत छथि
अरे अखनो गांव जे आबे छथिन ओ बहिन हमर ओ हमर भैया बहुत जेठ जेठ भैया छथिन आ हुनका सबके एहन एहन गप कह देथिन जे ओ सभ ठिठिया ठिठिया कहलथिन हँ
ना ओ ननद बुझे छथिन जत बुझ हमर भाय सब के खूब मज़ा आबे छै, जते हेते, खूब मज़ा, एहेन एहेन मज़
कऽ लै छथिन जे जेठ भाय तऽ कोरा
ताहि ने हुनका भेलनि तऽ ओ बुझियो भरि टोलके लोक हाड़ोस करैत छलै, हैं भरोस नहि हमर माँ तऽ तते बड़का हुनका कबुला कऽ देलखिन जे किछु कह तऽ देलखिन कहलखिन हे भगवती राणा माइ जँ ई ठीक भऽ जेतथि हमर दियादनी धिपुताके बता तऽ एह साल पानिमे ठाढ़ भेल रहियै तऽ इहो दीपे सभ संगे इहो पानिमे ठार हो गेलखिन, कोब्ला कऽ देंखिन, हू, तकर बाद अलखिन अलखिं तऽ कहलखिन कनिया एना एना कबुला कऽ देनेल हुँ कहलकिन नहि बहिन निक केलथि हमहूँ दीपे सभसँ नहि ठाढ़यब हमरा जे ठीक कऽ देत भगवती हँ हँ देह जो हमरा निरोग हँ, हँ निरोग हमरा कऽ दऽ हमरा एहन बना दू जे हम चली फिरी आ ठाढ़ भऽ सकी दू घण्टा कतौ, तऽ हम दीपे संगेठा रहै एहि ल हिनका माई हय कि बड़का।
तै ने बहिना केना पार लगतै बहिना केना ओ ठीक हेतै। ओ भगवाने सभके हाथ मे छै
हँ, भगवाने भगवती एते पड़तऽ भगवाने भगवती आनलकै अपना सभ सोचने छलियै हमसभ नहि सोचने छलियै जे बापे एतबो पढ़ेतनि
बहिना ओ तऽ बहिना। ओ नसीब ओकर निक रहै ओ तऽ ध्यानो नहि देब बहि ओ। तऽ गैस गैस करै तऽ हमरा फोन पर बात हुए सभ दिना। हम कहिये एहन कोन गैस हेते, जे आधा छाती मे दर्द करतै तऽ गाव जे गेलहुँ हम माँ के अपना पहिल बर्खीमे माँ के गाव जे गेलहुँ ओतय तऽ हमर बड़की बहिन कहलखिन कि जे बौआ गे देखी हैया केहन छै। हम जे ओतऽ छुलहुँ बहिना एके चुटकीटाके ओ गिलठित
वएह ओ नहि कहैत छै, अपना सभके फसरी सभ भौकनर से फसरी सभ भऽ गेलै एते
बहिना ओकी कह अहाँकेँ माछक अथि नहि हो खोकखसा उजरा वला तेहन ओ पुछ पुछ करे तऽ हम कहलियै बहिन हमरा दिलमे तऽ हमरा आ मा मे ओ गवाही दऽ देलक जे लेडीज सभमे औरत मे ई, ई प्रोब्लेम जे छै, जादा होइ छै, हम ओकार किछ ने कहलिये हम कह बहिन बहिना जतेक जल्दी होइया ततेक ई बहिन अहाँ डॉक्टर सँ सलाह लिया ओ तोहन जाकऽ उतरल ओहिपर कि नहि तऽ ओ ओकरा कहै गैस सँ हमरा भऽ गेल ह हमरा माओ के होइ छनि सासू माँ दऽ के हम कहलियै ब किछु नहि छै, अगर डॉक्टरे कहथिन हँ। अगर डॉक्टरे कहथिन जे अगर ई चीज एना छै, तऽ भगवान दयास सँ बहिना ई रहै जेकरा पहिले स्टेज पर पता चलि गेली, अगर दोसर तेसर स्टेट पर होइते तऽ बहिना बुझू त। लहब भऽ जतै
सएह ने ओ भगवान कोनो ने कोनो निमितिते जे भगवान रहैत छथिन ने तऽ ओ कऽ दैत छथिन
कोनो चीज मे बिआ खसे नहि ओकरामे ओ बआ खसि पड़ल रहै हू, तऽ कोनो जन्मके भगवती के युत कोनो जन्मके हुनकर ई रहनि जे ई भेलनि
जे सबके जुड़ेने रहै छै ने ओकरा भगवती किछ नहि हुअ दै छथिन तऽ ई तऽ सभ केँ से करबे कयेलखिन
तऽ उएह छथिन आ भगवती जैय विधि रखथिन तहने किछु एना अपना हाथ मे तऽ नहि ये किछु बुझलियै
ई सभके जुड़लकेँ हिनका किछ नहि हेतैन
हँ तऽ बहिना ई गप जादा भऽ गेल की गप बहुत ज्यादा भऽ गेल की करब तऽ कहियौ ठीक ताबे राख खब
हँ हँ हमसभ वैह सेकेंडे देखै छलियै जे कते भेलै कैय मिनट से पुरि गेल
की करब बहिना ठीक छै बहिना ठीक छै ठीक ठीक छै